हेलो हँ की हाल चाल?
ठीक ठाक गोर लगै छी।
निके रहू की सब होइ छै।
नहि किछ।
कतय छियै घर पर।
नै।
तऽ
कनि ईसहपूर येल छी सोरू ओतऽ।
अच्छा सोनू ओतऽ कोनो का कोनो काज कि ओनहिए।
नहि -नहि घर सब छलै बन्द छलै ने ठीक।
अच्छा हूं घर-घर -तर देखै लै।
हँ- हँ
लाल पिसिया के तऽ दर्द नहि कम भऽ रहलैन ए कहाँ दन।
हँ सएह सोनू मा दिनू फोन केने रहैत, हम कहलियैन ओकरा डॉक्टर ज जखन ऐत त ओकरा स बात करियौ।
हँ-हँ-
हँ जे पाँच दिन भऽ गेलै दस दिन, दर्द किऐ ने कम होइ छै।
हँ दर्द तऽ आब कम भऽ जेयबाक चाही, मतलब ओ कष्ट तऽ रहबे करतैन लेकिन पेन तऽ
ओ से हँ दर्द तऽ कम हेते ने यैं।
हँ दर्द तऽ कम हेबे करतै चलल नहि हेत तनि मूवमेंट नहि हेतनि ओ अलग बात छै, लेकिने दर्द जे करे छै अपने-अपने ओ तऽ कम हेत तैय आब।
हँ हम सैह कहलियनि पुछियौ।
हम्म हँ
आ पुछने हेथिन, फेर फो फोन करबनि। के की गप केलियै कि नहि केलियै की कहलक।
हँ
हँ
दरभंगा मे बड्ड लूटै छै।
बड लूटै छै, धौ लुटै छै लूटै जकां
लुटेरा छै, हम तऽ जाइ छलियै एकटा ब्लड टेस्ट डाइबि टीज के करबै ल, तय में त हमरा हालत खराब कऽ दै छलै। हँ अल्ट्रासाउण्डमे तहिना करै छै, अहाँ क लटकोने रहत तीन बेर, चारि बेर, तीन बेर, चारि बेर अल्ट्रासाउंड करत एक बेरम सबठाम जाऊ तऽ एक बेर में करे छै, आ द दरभंगा मे अहां क तीन बेरे करै छय, कलरवला लेत, तऽ ब्लैक एंड व्हाइट लेत।
जौं
आओर सब दियौ तऽ ओकरा की
ठीके ठाक।
श्रेयस ईसा सब ठीक। ठाक अच्छा खेनाइ-पिनाइ ओतै भेलै।
गै खाय पिनाय बनेने रहियै, की बाब सने झगड़ा भ गेलै।
आ व हँ से तऽ भाई जी कहलैथ।
हँ -हँ
आ मजाके-मजाकमे अहाँसबके बढ़ियां भऽ गेल ने।
हँ बाबू सने भऽ गेल झगङा़।
चार दिन हेतै। हँ
हूँ
हय आब शान्त भऽ जाउ।
हम शान्ते, हम कहाँ किछ, हम तऽ शान्ते हम तऽ किछ हम त किछ
हँ हँ नहि बूढ़ छथिन अपन
से त हमहु कहलों, सबटा अथि करय छी तयों अनठियेने रहै छी।
हँ -हँं से तऽ बुझिते छिय। हां आ कहियो कालके लोकके ओ फूटिये दै छै भैजियओ के प प्यार लगै छथिन ओ भायजी हमरा कहलेत हम कहलियनि छो
चाय पानी स जगनाइ से भऽ गेल छलै। बुझल हलो आलो आलो हलो हलो आलो हलो हलो हेलो हलो हलो